हाँ यार कहलौं
हँ नमस्कार
हँ
कल्हि हम उत्तराखंडक यात्रा से घुरी अयलू आ ओते के प्राकृतिक सुंन्दिरा आओर ऊंच ऊंच पर्वत हरियर जंगल नुमा नदी आ शीतल वातावरण देखी हमर मोन अत्यन्त प्रसन्न भए गेल जाहिसे ई एकरा जीवनक आवश्य सम्माननीय अनुभव बनि गेल
वाह मित्र तोहर बात सुनिके हमर मन सेहो उत्तराखण्ड जाय लेल उत्साहित भए रहल अछि कारण हम बहुत दिनसँ ओ तक
प्रसिद्ध तीर्थ स्थान सुन्दर घाटी बर्फसर ढकल पर्वत आ धार्मिक वातावरण देखबाक इच्छा मोने मान पालने एलौं हूं
बिलकुल आम सबस पहिले हरिद्वार पहुँचलू जयतल गंगा जी के निमाजल घाट पर होत भत आरी हजारो श्रद्धालु आस्था आ चारु कात पसरल आध्यात्मिक वातावरण देखी मन अत्यन्त शान्ति आ आनन्दे भरि गेल
की अहाँ हरिद्वार मे झांझ मंगलू कारण दीप वा दि मन्त्र आ